जी नमस्कार। आओर बताउ सब नीक छै अहाँ अपन बताउ ने।
षामे नीक छै आरहो बता छै खाना पीना भऽ गेल छै।
जी खाना पीना भऽ गेल छै अपने के खाना पीना भए गेल छै,
ह खाना पीना ब छै क खाना पीना खाल छी।
रोटी दालि सब्जी आ अण्डा।
ओ, आओर बताय छै घर पे सब। ओ हमरा खैले छी रोटी खैले छी थोड़ा चिकेन खा लै छी सलाद। खैले छै चटनियो खैले छै खाना पीना खैले के बाद छै। तकरा मन करै छै लस्सी पियएके। गले छै चौक लहसुर पीिले छै। पिलऽ के बाद बाजार छै तऽ सुत रहै छै तऽ सुबह जा जा सुत रहै छै, ओ छै तर बात कर छैर। छै घर पर सभ लोग ठीक छै माय। भइ भाय चच सभ नीक छै,
जी सब नीक छै सब लोग अपन अपन काम करै छै खाना। खाना पीना खा लेले छै,
आ।
सभ सुतो गेल छै सभ सुतो गेल छै।
तऽ पै श तऽ नहि छै आ।
हम तऽ तनि लेटसँ ने सुतै छी अभी नहि सुतले छी।
रोज लेटे सुध होई छैब लेट से सुध रहइ छै,
नहि कहबो कबाल नेटसँ सुचै छी रोज थोड़े सुतल जाइ छियै नेटसँ।
ओर बताय छै आज कोन फिलिम देख ले छै,
आजू फिलिम नहि देखैत छी रोज दिन फिलिम नहि देखैत छी कबो कबल देखैत छीय
कोन फमा देखै छै फो पलक
ह पहिलुका फिलिममे नहि देखै छी, कोनो पहिल कऽ हम देखै छी मतलब कि फेक वेबसाइट छै तऽ आई फोन ओहिमे फेक नानू चलै छै,
ई बात सही छै तऽ आई फोना मे लगातार चलावे छी तऽ कितना लगातार मे एक घण्टा चाएले जाई छै,
चल जाइत छैनाहियो तऽ चल जाइत छै सात आठ घण्डा ले, पूरा मतलब हाई ब्राइटनेसपर लेकिन गेम खेलै छी तऽ ओएह। तीन चारि घण्टा चलै छै नहि तऽ ओकरो बाद तनी कम हो जाइ छै बैटरी।
ओ गेम थोरे खेले छै गेम खेले आब छै,
अरे खेलै छी अहाँ खेलै छी एक दना आउ न
कचीर कोन गेम खेले छै।
फ्रए फायर।
हँ अ मैसेज करै छै तऽ हम जाइ छी कि म करै छै आइडिया भेज देबै छिय ओ। ओ दस बजे से आइडिया भेज देबै छी
ठीक काहे न
ठीक तऽ खेलै छै खेलै छै अ से फ्री फायर मे खेलै छै आराम
जी त तऽ हम आइ फोनमा मे लॉग इन कर लेबे छी,
हम ओतना मतलब पहले सँ गेम खेले छी फ्री फायर पहले बहुत खेलाय छै पहिले सुपर ग आबे छी आ खाना खा लेबै छै ओकरबाद टाइम मिलै छै जाय छै, खाना पीना खयला आर मे भी बहुत चाह एक एक दिनमे मतलब चारि से पाँच घंटा प रोज खेलै छै चारि सँ पाँच घण्टा ल छैैसे तऽ हमहो त हमर आइडी रहै छै, पैंतालिस के उनचास किलोमटर तक जा चल गेल छै त खराब हो छै हमर पास छोटे यद छै, तऽ बोललाक के बाद देखै छै फ्री फायर हो जाइ छै डाउनलोड करै छैिय तऽ पकसवर्ड मगै छै पसवर्ड याद नहि छै ने कहीं लिखले छै पास तब दू चल गेल छै खताा ब जा आ--ु नया पासवर्ड बनाबे छियै नया पासवर्ड मे ब छै तऽ फिटस--चंछंचं घ् बहुत न छै ओकर बाद फोन छी फोन नया आय अभी दस ह लेवल रहै छै। अ
तऽ हमर तऽ मतलब कि पच छप्पन लेवल के छै छप्पन लेवल के कि पचपनके
ओ साल सर बा खेलै छै फिर पाय
एक साल
हम तऽ फ्री फायर खेलै छी ओरा फ्री फायर खेले छै एक दूस एक साल दू साल सुपर भेलै खाली मोबाइल मे डाउनलोड भेल छी
हम तऽ देखबे करै छी अहाँ तऽ कबेसँ खेलल रहै छी
ओ व्यू वाला फोनव व्यू वाला भ्यू वाला मेी रखना हइ छै, ओ एक ढेर खेले तऽ ओ फोनो से खेलला पे तऽ ह चास लेवल पर गोल छी
आ
कोन फोन से रे छै पशुरआातमे
आ शुरुआत मे ई मोबाइल लऽ से
को सेड हैड सेड हैड खरीले छै।
जी
फेर कलमे डाउनलोड कर दऽ नहि नहि
जी।
फिर ओकरा बाद आइ फोन ओमे जी जी।
सभसे मजा कोन फुटबल तीनू फटल कोन फुटबलमे खेले मे मजा आई छै।
जे खरीदले रहे छी अथी पहिले आई फोन से पहिले जे रहे छै
ओ ती ठीक
ओहि मे ओहि मे कके पूरा हाथ बैठ गेल छै ने
इसकुल बढ़िया रह इ छै बढ़िया चै छै
हू ई तऽ बता एकदम नीक कहै छी
खाइ छै एर बर्तन ओ खिला छै ओ चल छै बढ़िया
ह चलै छै बड़ा मजा से चलै छै आ सोचे छियै एगो एपल के एयरबड खरीदे के तऽ देखे छी कि तऽ पच्चीस हजार के रहे छै
एपल के एयर बोटस
जाई छी बाहर पढ़े मन ना ना मन करै छै जाई छी बाहर पर
नहि तऽ एहिऐसी तऽ पल ख कानी के सुनै छै नॉर्मल भी तीन हजार के मूवी लगा के सुनै छै दुनू गो तऽ सुनै के काम जे प ए
जानै छी जाई छी बाहर पढ़े बाहर पढ़े मे नू एगो दिक्कत नहि होई छै कि अहाँ आरामसँ जब मन तब मतलब जेने मान तेने पढ़ सकैत छै आ वहाँ कि होई छै जानै छी पाँच दिन छओ दिन काम करब ने तऽ एगो आइफोन के दाम निकल जाई छै
से बात सही कहलीऐ तर पढ़ै जाई छै तऽ तोर तुरते थोड़े जॉब लागि जाई छै
अरे तऽ ना लागे छै तऽ हँ तऽ ओ सभ हो जाई छै तऽ हमरा तुरन्ते पैसा थोड़े कमाई के छै
ना सिखै छियै तबे ने बुझबै छै
हूँ एतहु हम हो जाइत छै हम कर लेबे छी
कब बाहर जाई छै तऽ बाद जाई छै
जी
मने का कहै छै फैमिली कहै छै बाहर जाइके कहै छै
फैमिली कहैत छैय पढ़य लए बस ओना ना कहै छै कि बाहर जाय के पड़े लए कि केने जायके पढ़े ला बस कहै छै पढ़ै ला
तऽ अपन मी से जाई छै बाग
जी।
कहाँ अच्छा लगे छै जाइब बढ़िया जगह बढ़िया कॉलेज जा छै तऽ कैसन जगह जाइ मन छै
जेने मिल जाइ छै ओने चल जाइ छियै बढ़िआ जगह जैसे अमेरिका हो गेल जापान हो गेल जर्मनी हो गेल जेने लन्दन हो जाइ
ऐ तऽ बन जाइ छै समय थोड़े लागै छै
हऽ तऽ पटना जायल जाइ छै
तीन महिने लागे छै काइदै में पासपोर्ट अप्लाय करनै छियै न अप्लाय करने केँ बाद तीन महीना पर आ जतै ना पढ़ाइ सभ इन्तजाम कर लै छी बनबा लै छी
ना आय छै लेकिन तनी देर से आय छै
चार साल बाद आवै छि
जी ना तीन चार साल ह दे खल जाइ छै अपन जेना बुझाय छै ओ सब मे अभी सोच सोचै छियै अभी देखू न अभी हो जाइ छै तब नु जाइ छै आज तनि आज रात भर तनी देखे छै कि केना केना लागे छै की की होइ छै तब नु
ना ना स्कॉलरशिप से बिना स्कॉलरशिप से ना नू बिना स्कॉलरशिप केँ बहुत महंग पड़ जाइ छै
ऑनलाइन सब स्कॉलरशिप कऽ फोर्म भरै छै
जी ऑनलाइन नै होइ छै दू तीन तरह स होइ छै
ओकर बाद दू साल बाद
जी रखू